हाल -चाल गोर लगै छी।
बढ़ियां-बढ़ियां और सब
और सब ठीक छौ, की करै छलै?
खेनाइ बना रहल छेलियौ ऐं।
ओ खेनाय, एखन लेट भऽ गेलौ आइ।
हम्म आइ कनी लेट भऽ गेलै, तोरा सबके भऽ गेलौ।
हँ हमर सबके त भऽ गेलौ, किया कतहु गेल छेलै की
डॉक्टर लंग
अच्छा डॉक्टर लंग गेल छलही, ओ की बे होइ छलौ से
थकान, कमजोरी
ओं से सब छेलौ, ओं ठीक छौ सब
हम्म-हम्म ठीक छै, हेमोग्लो
ओह ओ हेमोग्लोबिन कैम गेलौए ओ से छलहुए तेैं लेट भ गेलौ खेनाइ मे हूं पानि -तानि होइ छौ उम्हर, कि नै होइ छौ एखन। अखन कम होइ छै, ओ
तोहर सबके
हमर सबके तऽ खेनाइ भऽ गेल छौ, आ बनि गेल छलौ सेवेरे
हं
और सावन काल्हे सऽ छौ नय
हम्म-हम्म मंडे स, चूड़ी बगैरह किनलैं
नहि कहाँ किनलियौ, आब कीनबौ तू कीन लेलै से
हँ हमर लहठी अइहे
ओ लहठी छौहे हमर तऽ लहठी छै एना, लेकिन सावन छै तऽ सोचलियै काॅच के हरियर चूड़ी सेहो देखबेै किन कऽ
नहि हम चूड़ी नहि लेलियैं यैं लहठी छैय।
ओं हमरो लगमे त छैय पहिले स, लेकिन सावन छैय त एक कीन लेबै से हेतै।
हम्म हम्म
हम्म तऽ सोम दिन स नऽ साावन इहै बला सोम स हेतौ न अ यैह सोम सँ हेतौ, अगिला स हेतै हँ-हँ त तू कोन स करबि यैह वला स व्रत करबि की अगला वला स
अगला बला पूर्णिमा बला सऽ
अच्छा पूर्णिमा बला स, ओहो ठीके छौ। ओहि बेर पूर्णिमा वला सबके चारि टा छैय, सावन वला सबके पांच टा भेलै यैं अथी
सक्रैत के पाँचटा
हँ सक्रैत बला सबके पाँचटा छैय।
तू खाय छी की फलहारी
हम तऽ खाय छियै, एना त हम सभटा सोम करै छियै न बारहो महीना क त खाए लैय छियै, अइ बेर सोचलियै जे फलहार करबय, ई सावन बला मे फलाहार कऽ लेबै।
हँ-हँ
हूं से करबै, आओर अहिमे इहे बला सावने रूक ने गैय पाँच आदमी के पाँचगो अहिबाती, दी की चूड़ी सब,
ह हँ हँ चूड़ी सिन्दूर मेहन्दी बिन्दी, नेलपॉलिश हँ पाँचटा सातटा सोहागन के दैय के,
हँ वैह करबय हमहुँ सोचलियै हँ जे तऽ बीच वला सोम मे तऽ शुरू मे नहि देबाक रहय छैय।
पहिल मे नहि दिहेन बीचमे कहियो जे बीचमे तीन टा पड़ै छैय। तहिमे कहियो दऽ दिहेंन।
हँ हमहुँ किनलियै नहि सोचलियै जे कीन कऽ सबके,
हमहुँ नहि किनलियै,
एतय तऽ लहठी तोरा भेटय नहि छैय झारखंड मे, तऽ चूड़िये कीन कऽ सबके दऽ देबै।
हँ एतौ नहि लहठी भेटै छैय बम्बइयो मे ने,
हँ बम्बइयो मे नहि भेटय छैय।
प्लेन ग्रीन चूड़ी।
हँ ओम्हरके प्लेन ग्रीन चूड़ी रहै छैय। हूँ। त जैह छैय एना तऽ सावन में चूड़ी काँचे वाला चूड़ी के बेसी रहय छैय। एने हँ सब जगह तऽ सैह रहै छैय वैह चूड़ी काचवला। पहिरू
हमरो सबके लैइके छैय कहलियै या,
हँ हमहूँ नहि लेल आ ऐना गेलो छलियै तऽ नहि लेलियै कहलियै जे आबैय दैय छियै सोमके,
हम लहठी ये चूडी नहि या,
हँ चूड़ियो छैय हमरा पिछला बेर के, लेकिन नया नहि छैय जे पहिरल अपना सबके जे निखण्ड कहल जाय छैय से नहि छैय। पहिरल छैय सबटा पहिरले, रखने छी आओर की सब खेनाय बन मंदिर बेसी दूर नहि छौ ऐतय से मानि के दस पन्द्रह मिनट लगतै जाय मे, ज्याद दूर नहि छैय। हँ से पैरे जाय में तऽ दस पन्द्रह मिनट लगतउ ऐना गाड़ी ताड़ी के सुविधा छैय टोटो वगैरह सब चलैय छैय। तऽ ओहि सभ स ओहि सभ स चलि गेलहुँ तऽ चारि पाँच मिनट मे हाँ चारि पाँच मिनटमे पहुँच गेलहुँ ऐनाहु तोरा सभ जाइत रहैत छैय तखन दसो मिनटमे गेलहुँ तऽ, ते नहि बुझााय छैय पैरो जाइय, मे
हुँ हुँ सङ्गे कियो रहल तऽ,
हाँ सङ्गे केओ भेट गेले तऽ अपन पैरो चलि गेलहुं। से रहै छैय। हाँ से तऽ बहुत लोक केओ ने केओ हरदम जाइते रहै छैय एतयसँ, सभ जाइत रहैत छी मेन होइत हाँ भोरमे हम नहि जाय पाबैय छियै कियकि बौआसभ, स्कूल रहै छैय। से सेसभ रहल तऽ नहि जा पयलहुँ। हाँ दिक्कत भेल, हम कनि लेटेसँ जाइ छियै ताबैत भीड़ो केम गेल। हिसाबसँ फेर गेलहुँ हुँ हुँ।
हाँ बनल छलै, हमर सबके नजदीक सोसाइटीएमे
ओ हो सोसाटीमेए छैय।
भिरो कम नहि ते ए तऽ एते भीड़ जे दू तीन घं्टा लाइन मे रहूँ
ओहो ठार रह परल एना सावन के हरेक महादेव मंदिर मे तोरा बड भीड़ होय छैय, दू चाईर घंटा लाइन मे
हाँ एतौ लेकिन पिछला साल हम सबके सोसाइटी साइटी में बैसले महादेव बैसलखिन तहन आब कनि फ्री छैय, लोग कखनो जाउ
हाँ लगमे छैय तऽ, अपन कखनो चइल गेलहुँ एतौ छैय, कएटा महादेव मंदिर लेकिन मेन महादेव मंदिर एगो शिव मंदिर छैय, ओ ओतेय बेसी भीड़ होय छैय, ओतय तोरा सब भगवान के मूर्ति सब छथिन।
हाँ एतौ हमर सबके राम मंदिर छैय, ओतऽ सब भगवान छथिन। एतैऽ सिर्फ महादेवटा छथिन।
अ अ उहो ठीके छौय, मतलब गमभीर हेतौ एतऽ कमभीर हेतौ
नए तऽ सिर्फ सोसाइटीए वला नऽ बाकी केओ नई।
हाँ बकी नई किओ गैल।
आँ
सेहो छैय। अना सावनमे तऽ, हरेक मन्दिर सब उहे भीड़े भीड़ रहै छैय, हुँ। हाँ ओर खेनाइ की सब बनै छौ।
चावल, दाइल, तंडली के भुजिया चोखा चटनी
ओ राइतके भात रोटी नए।
आइ दिन मे भात तऽ रोटी बनल छलै, ताइह दुआरे।
अच्छा ओ ठिक करे छिय, हम तऽ रोटिये
हाँ रोटी सब्जी बना लेने रिहे सलाद सब राइतमे चावल हुँ।
उहो ठीके छौ, रातमे चावल छौ। हाँ ठीक छैय, आ ओझा कहिआ एथुन
अगला सप्ताह देखि की पता अगला सप्ताह एथुन नई तहन अगस्त मे
ओ ई पंद्रह वला मे जे आबे वला छलखिन ओहि मे नहि छुट्टी भेले सै।
नई - नई आब ओ कहै छथिन बीस एकैस तऽ लऽके आब नई तऽ, अगस्तमे अगला महिना
ओ आगला महिना गई नीके रहतौ एना लगचिया क छुट्टीे हेते तऽ दिवाली दुर्गा
हँ वएह - वएह हमूँ सोचे छियै कि नीके छै, दुर्गा पूजा दिवाली
हँ ओई सँ भऽ जेतौ ओहि हिसाब स छुट्टी भऽ कऽ, ताबैत हेतौ। ह सावन मे तऽ, नॉनवेज वगैरह मतलब माछ माउस नई खाइत हेभी
किछो नई किछो नइ माछ माउस किछो नै।
प्याज लहसुन सब
प्याज लहसुन खाइ छियै।
ओ हमहुँ त एना खाय छलियै, एहि बेेर सँ
खाली हम रैब कऽ नइ खाइ छीयै, अरबा अरबइन कयेलहुँ सोम क व्रत केयलहुँ। ह--हा, रैइब क मने नहा क बाल ताल धो क नेहेलहुॅ, अरबा- अरबैन।
हँ- हँ। नहि हमूं ते नहि खा सावन पूरा सावन प्याज लहसुन नहि खााय छले, लेकिन मेन होय छै की तु राटी टिफिन- तिफिन बनाबे मे बच्चा सबके लंच देबय, हँ
फीन बच्चा सबमें बहुत प्रॉब्लम छै।
हँ नहि तऽ फेर ओहन दिक्कत नहि छै, पूरा सावनो कऽ सकैत छलहुँ हैं।
हँ टिफिन दुआरे छै।
हँ टिफिने दुआरे मेन दिक्कत भऽ जाइ छै। देखि एहि बेेर की होइत छै, सोचै छियै नहियो बनाबो सकैत छै नहियो एहिबेर देखैय छियै, हेते तऽ सा मतलब वएह रवि सोम के नहि खेबैय।
हँ रैब क नहि खइहै, नहाय खाय कऽ कऽ।
हँ, हँ से हेतैय, जे तते मिथिलामे मि मिथिला मे त तते पावने रहै छै
बा सभदिन पाबने छै, आब अखन सब तऽ शुरू चारि महिना आओर।
हँ आऔर पाबनि रहते, ताबैत माछ माउस नहि खाउ। प्याज- लहसुन सब दिन तऽ प्याज लहसुन नहिये रहै छै।
आगामे जन्माष अष्टमी त। की कहै छै जे ओ पाँचके चौड़चन करबा चौट, तीज सारा ब्रते- ब्रत।
हँ नहिए खाउ, सएह रहै छै हरदम। तहि हम सोचलियै जे वएह करबैय, पिछला बेर तऽ केने रहिये पूरा महीना नहि खेने जहिये सावनो मे, लेकिन एहि बेर सोचै
तू नहि खेने रहि पिछला बेर हँ।
हँ तऽ अयो बेर सोचैय छियै, एना छै नहि घरमे मगाबहे पड़तै, हम तऽ एनाहु कम्मे खाइ छियै ने। प्याज - लहसुन।
नहि- नहि खा लीहे, ओते पार नय लागे वाला छै।
हॅ-हँ, आ नहि मेन होय छै एकादशी करे छथिन तऽ फेर ओ एकादशियों में तोरा एक दिन आगहो नहाय खाय केलहुँ, द्वादशियो क अपना सबमे रहै छै जे प्याज लहसुन नहि खाउ।
हँ तोहर तऽ चुनूजी के एकादसीओ भऽ जाइ छैन न।
हँ तऽ चारि दिन तऽ उएहमे चलि जाइ छै। तऽ सप्ताहमे मे तऽ बुझी हम, बहुते कम सोम क व्रत ते रहै छै, बारहो महीना सोमवारी करै छियै, तैंय नहि खेलहुं।
हँ आब एखन तऽ खाली अरबे अरबनि हेतौ।
हँ खाली अरबे- आर
हँ प्याजे लहसुन छोड़े बला।
हँ--ह तऽ नहियो खेबै तऽ भऽ जेतैय रहल एहन नहि
हँ नहि लेकिन टिफिन मे छै दिक्कत।
हँ- हँ, एना टिफिन- तिफिन देबैय मे दि दिक्कत भए जाय छै, एना कोनो दिक्कत नहि हेते से रहै छै।
मोव्रत रहैया। फेर मंगलो व्रत भऽ जाइया, मंगला गौरी।
हाँ मंगल गोरी सेहो तु करै छी, हुँ-हुॅ। गे हम ओतेक नय कऽ पाबैय छियै व्रत मतलब लो रहल ब्लड प्रेशर दिक्कत होइ बिना नोन खेने।
नय हम मंगल दिनका खाइ छियै रातिमे।
अच्छा सोमके खाली नय फलहार केलहुँ मंगल
केलहुॅं मंगलके रातिमे खाना खेलहुॅं।
खा लेलहुँ हाँ, देखै छियै हमरा बुते हम त पिछला बेर एकटा शायद केने रहियै सभटा नय मंगल कऽ पैएल रहियै। अहि बेेर हेतै त देखबै कऽ क दु खाकऽ रातिमे हाँ जौं भ जेतय केएल त, त ओहो ठीक रह
आर
और सब बढ़िआँ छैय।
बढ़िया छौ ओकर इसकुल खुलल छौ बौआके की बन्द छौ अखन।
खुजल छौ खुलल छौ पाँच दिन बन्द छ छलौ ए स्कुल क्लास सब हाँ।
बरसात दुआरे।
बारे पूरा डूबि गेल छलेय ने पूरा। सब चीजके दिक्कत लाइट पाइन हर चीज के दिक्कत।
हाँ बड दिक्कत भेल रहौ ओय सब टाइम
हूँ नहि हाँ अखन ठीक छैय। कनी-मनी बारिश होइ छैय लेकिन फेर ठीक छैय।
ठीक छैय तखन स्कुलसँ फेर जहन चालू हेतौ तखन स्कुलसँ फेर बन्द हेतौ। फेर जहन बारिश चालू हे
हाँ फेर डूबतय।
हाँ-हाँ तखन हेतौ ताबैत रहै छैय हाँ से ठीक। मेन सभसँ बेसी दिक्कत होइ छैय जे लाइन अथी भ जाइ छैय ने कटि गेल।
हाँ नय पाइन मीटरमे भरि जाइ छैय न। एहि बेेर डैमके पाइन सेहो छोइड़ देने रहय तैं और दिक्कत भेलय।
बेसी दिक्कत भेल रहय हाँ- हाँ। ओयमे लाइन ओहि दुआरे काटऽ पड़य छैय आदत त लोकके
वएह तैं दिक्कत तैं दिक्कत होइ छैय न।
हुँ - हुँ आ लालटेन डिबिया वला आदत छुटि गेल छैय लोक
ओ कैंडल दिवाली वला सब केंडल जरबे छैय, हाँ। हाँ मोमबत्ती जरा-जरा अपन घोरमे की करतै।
हाँ करतै कि मजबूरी छैय त रहे पड़तै हाँ से त होइ छैय।
आ इ छैय न लाइट नहि रहल त फेर आरोओ सब नय चलल लोकके पीबैयोवला पाइनके दिक्कत।
हाँ गाँंव घरमे त नीक छैय अपन कऽल से लोक पाइन लेलक होइतो छैय त ओते दिक क्कत नहि रहय छैय हँ से भ जाइ छैय। हाँ से सभ ठीक छैय गाँवमे बाहरमे त बड दिक्कत छैय। हमर सबके खेनाइ वैह रोटी सब्जी बनेने छलियै हे, कच्चू वाला सब्जी रोटी
आ
हँ